हेलो।
हँ।
लागि गेलहु गे। कखनो कखनो नहि लागतो एखन लागि गेलै बढ़िआं।
हँ।
उहाय कहलियै इएह। सब दिमाग मे चले छलै जे आब की करी एहन माहौल रहत तऽ।
नैय नैया अपन जइहे ने जायदी केनो माहौल रहतै।
नहि आब बच्चा रहै ने ईसभ पहिला बेर जे गेल रहै एहिऐसँ पहिले जे गेल रहै। तऽ ओ नहि नऽ बियहि भेल तऽ ओकरासँ बड प्रेम एकरा।
अखनो अखनो रहे छै शरया सब के से ते नहि बुझलिये एतय जे जाइये नेत। जे बात छियै।
हँ उहैन इहों तऽ सोच। मा छलै आ ई छलै आ ओ। तऽ ओ हमेशा बैसल रहतै एकरा दिमागमे तऽ ओएह छवि छै।
ओह।
हम नहि चाहे छियै किी जे ककरो बारेमे खराब मतलब नहि होइ छै।
ई ने नहि बुझलिय अपने अथी भऽ जाइ छै कोन जरूरी छै जते भऽ गेलै ओस कि। सभ एयलै एबो जे केलखिन तऽ अपन दू दिन तऽ रहलियै तैयो ने। छोड़ि देलियै आब कि हम ओकरा किया पकड़िक राखिये तू उम्हर नहि जो उम्हर नहि जो अपन मामी मामी। हँ तऽ अपन ओहि दिन दीक्षा के। की कहै छै एयलै तऽ हम कहलियै बेटा खा ले तऽ नहि खाए देलकै मैए।
हू
एतऽ आइसक्रीम रहै। गौतम गेल रहै ओकर पुरुषोत्त्माके बेटीके बर्थडे रहै ने। तऽ ओतयसँ एले तऽ आइसक्रीम आनने रहे आइसक्रीम आनने तो राखल रहे। ई सब एक पता तऽ नहि रहे जे एते हमरो सबके नहि रहए पता तऽ अचानके। अथी भेलै अपन एलै।
हू
तऽ कि तऽ ई सब कोहलके दीक्षा आसक्रीम छो आइसक्रीम छै खेबही। तऽ ओ जन के बच्चा छिय खाना त छोड़ केने के परस। ह परसल खाना नै खा देलकै हाथ छीक ला कऽ चैल गेले। हम कहलिय बेटू गे मम्मीे सुत दही जखन सुति जेतौ।
ई कते गलत बात भेले न बच्चा सब के मने ओकरा एते मने दिमाग नै। छलै संस्कार भीन इन्सान इहो नै बुझलकै जे बच्चा कऽ हम एना केना सिख। खाबै छी।
नै तऽ फेर अहाँ। भऽ गेल अपन तैयो ई सब दीक्षा आ ने खेलने तऽ हम ऐकरा डाटलियै बेटू छोड़ तऽ अपन की कहे छैय अपन भाईजी जाक कहने तहने हेथिन अपन जेबी तऽ छोड़ी अपन एलै एले ओही पकावला घोर म सब सुतल तऽ अपन खेलै जाइ गेलै। तखन आइसक्रीम लऽ तैयार हम कहलिए गैय बेटू मम्मी केँ सुते दहि तो देबौ देखली खाना नै खा देलक आइसक्रीम जे नै खा देतौ तऽ हमरो खराब लागत न जे नै खैत ह तऽ लेकिन छोड़ी शान्त कथिलो सुततै ओ तऽ कर तऽ गदी कान एहन ठाढ़ केने देखे में तऽ लागे छैय कि चुड़ैल नै होइ छैय।
अरे जाने छीय आब ओहन लोक जे ओहि प्रकृति केँ रहते तऽ उ तऽ खाली ओतबी पर ध्यान दे तै ना केँ की बाजल केँ की कहलक जे हम पूरा सुनैत रही तऽ ओ भरि न काइल के ओहिमे पोइंट निकाल के फेर लड़ब घर के माहौल खराब करब
केँ अथि नै केलकै बस भऽ गेलै अपन तैयो नै बौआ यौ नै किछ कह हम कहलियै नै किछ कहतौ तऽ ले बढ़ियां छै जेना ही छोड़ी कहली जल्दी खाय ले ओकरा मिनटो नै लागले बाटियो भैर आइसक्रीम सेकेंड में खैय ललकौ हम कहलिए जो आप चुपचाप बैसिहियन त ई दुनू खाइते रहे आ ओल कहूँ देखते त कहते हमरा बे टी कऽ दबै नै केलक ओकरो ईसु बना लेते लेकिन छोड़ी जेना हे कहलैय बेटा जल्दी खा लिहयन ओकरा कहलियो से ओहन ठंडा आइसक्रीम एको मिनट नै लागले भरलो बाटी सब खा लेकिन फेर राइत में साँझ में एनाही सब केँ नास्ता ता देलियै तऽ अपन एलै जे बुआजी हमरा कनि नमकीन देबै हम कहलियै ले नै
फेर अपन खेलकौ राइतों फेर कहलियै तऽ खेलकै भोरे मैगी बनेलकै ओइ म जै कऽ चूल्हा पर मैगी बनेलकै तऽ अपन एकरो दुनू को दलकै तऽ अपन तीनू खाइ जाइ गेल तऽ हम किए पकड़ियै रोकियै ओइ दिन हम आबिये गेलौं आ हम छै हे की
कि हम उहै कहबै जे जे छलै से छलै ठीक छैय केहन केहन खराब कऽ लोक नीक बना देत
ओहै तऽ गई खुशबु दीदी जहिया गेलियै न तहिया अपन हुनको खराब लागैत हेतै जे बात छिय। तऽ हमरा ई नै भेल कि जे ई नै ओकरा गिल्ट होय जे हमरा लग नै ऐल किछो हम ही जाक अपन गेलियै तऽ चो चाय गेलियै तऽ कहलि रे शरण्या जे मामी केँ चाय बनेथुन ई करथुन ओ करथुन बड़ढ़आँ तैयो सामने नै ऐल तऽ हमही किचेन जायके गेलियै तब अपन काने हम किया कहने छीय हम सब एलो तें केँ छोरु जे छीय जना लोक रहैय छैय अराम हं ते फेर राइत मे सब किछ फेर हमसभ तऽ थाकल रहौ भरि बस अथी कयल तऽ खाना पीना हमसभ खा लेलियै अपन सुति गेलियै अपन राति मे पता नहि पहिलये स होइत हेतै अपन नहि खेने तेने छलै भोरे उठलियै तऽ मंगल रहै तऽ गर्मी तऽ भोरे शरबत बनेलियै ते ओकरो घर के हमी हाथ के ल क द एलिय लिय भाभी
हगाय द कि तू जेना करै छीह हम तोरा ई बताबै छियौ हम तऽ ओहि समयमे देखने छियै नहि बौआजे होयवालला रहै पेट मे भोरे उठि के एकरा एक बाटी के अनार अमरूद मतलब जे जे फल एकरा निक लगै अआनि आइन एकरा एक बाटी के छील के आ एकरा दे ल के जे अहाँ खाय लियअ नहि छड़ै के जरूरत नहि य हम सारा चीज क के दै छीय आ तहन ई एना हम नहि खायब हमरा मोन नहि करैया खाय कऽ
हँ तऽ जायत तऽ की कहै छै एगो जे अथी करै छै दुर्गा पूजा मऽ व्रत करै छै तऽ कोनो फल फूल किछो खेतौ किछो नहि एगो खाली काजू बदाम आओर खजूर आ की कहैत छैय केला
हँ तऽ चाची कहथिन चाची कहथिन कि देखियौ लागै छै कि कोन बड़का रइसँक घर सऽ एलै हेँ मने एकरा वेदाना नहि पसन्द पड़े छैय आ कतहु बाप अनार के गाछ छले की मतलब चाची मुह पर नहि कहथिन पिच पीठ पिछे कहथीन मुॅंह तं किछु एहन जे खराब लाग जाय छैय किछो हम ई रहियै नऽ गैय तऽ हम तऽ काम सब नहि करियै जे बात छैय खाना सब इहे दिन के बनाबे मुकुद ओ बुझी उठे जे तऽ उ सब्जी च रोट रोटी रोटी अनुभव बनाबै सब्जी दाल जे होइ छौऽ एत सारा बना दे तकर बाद ओ चलि जाय ओत काम पर आ भात जे बचैत आसू तोस रहे तऽ ओकरा कहि के जाय जे हम सब हॉस्पिटल सब चलि जाइय हमेशा हॉस्पिटले न जाय पड़ै डेली डेली चलि जाइय तऽ ओतस उ ओकरा कहै कि उसब एते नऽ त ओहिस पहिले तू भात बना दिहन ई नहि बताबै तऽ देखी शुरुआती मे अहाँके मोन बढ़ल गेल नऽ हगै वनदेवी हम दस दिन सऽ सोहल छलिय तऽ विश्वास राघी जे नवरात्र केने रहियै हम ओ समय फले पर करै छलियै दुनू टाइम माॅं कहलकै कि नहि कर तू एहि बेर अथी भऽ जेतौ मतलब माॅं कऽ ई भेलै कि लो से तैय होदे होइ छैय तहि दुआरे हम कहलिये कि नहिे गे माँ ऐबेर तऽ करबेटा करबो एहि बेर तऽ हमरा भगवान तऽ गखडऔर भगवती मतलब सेवा करऽ दे जे हँ ओहि समय मऽ तऽ डेटो नहि देने रहै नऽ डाॅक तऽ ई बुझी हम सब तऽ अथी मे रहियै जे केना ऑपरेशन हेतै की हेतै आ से डर एहन भेले जे ओहि दिना ओहि बीच मे ऑपरेशनो माॅं के भऽ गेलै ओही नवरात्रे के बीच मऽ ऑपरेशनो भऽ गेलै मां डिस्चार्जो भऽ कऽ घर आबि गेलै सोचही आ तकर बाद फेरो जऽ हमसब तकर बाद कहलियै कि रूम ढूँढ़ल जेतै जऽ अपन रहतै तऽ ओकरो सब कऽ दिक्कत हेतै आ से जे ताकैल गे ताकल रहै आ दसमी दसमी जे भेलै जतरा जहिया रहल जहिया हम खाना खैतियै एगो बात बता अगर कियौ तोरा अन्जानो लोक ककरो तू नहियो जानै छिही अगर तोरा घर मऽ रहतौ तऽ तू सोचबही नऽ अगर तू देखबही जे दस दिनका सहल छैय छैय तऽ तू सोचबही ने गैय जे एकरा हम कमसँ कम खाना बनाए कऽ दियै
नै गे दीदी वेकहीन छैय हगे हमहीं जे जाइ छलियै चाहे एतै जे आयब रहे छलखुन की मजाल छियौ जे एगो अथी ओ करा लथुन भैर दिन मे मोबइल लऽ कऽ
ओहे नऽ गै हमरा एहन आश्चर्य लागलो मतलब हगै एहि बेर कुम्भ जे लागलो हन हमर माँ कऽ बहिन आ बहिन हुनकर दियाजिनीक भाउज आब सोची कते कते दूर के रिश्ता छौआ ओ सब ट्रेन के कते दिक्कत भए गेल मतलब ठुसम ठुसा बला बात तऽ फोन केलकै कि जे हमसभ पटना केनाहु के उतैर गेलहुँ लेकिन आब घर जायके हिम्मत नै होइया फेर ओतयसँ बस तस जेतथिन से हम की कि करियै माँए के नम्बर पर फाॅन केल माँ नै रहथिन हमर एगो चाची कऽ बड़खी रहै तऽ माॅं ओहि जगह राजीवनगर गेल रहथिन
हँ
हमही उठेलियै हम कहलियै कि -जे कि हम कहलियै - अच्छा कुनू बात नै आयब जाउथ मोसी हम एते ई हम बना देबै आ से हम माँ के। फेर फोन केलियै जे माँ आथुन जे हिनकर बहिन एल छै जे अहाँ पर जेठ तऽ रहियो बहिन छियै तब तऽ माँ एलखिन माँ तआबे तऽ पहिलेओ सब आइब गेलखिन हम सभटा के रूम तूम साफ। कऽ क हमर सब के खाना बैनगेल रहे हम सब खायए पी लेने रही तक तऽ राएत मे भोजे रहै तऽ हमरा सबके जाइए के नहि रहै तऽ हाय हायके हम फेर भात बनेलियौ दाइलि बनेलियो मतलब कनि कहलियै कि कतहु ऐथिन ओसभ तरुआ तरुआ बनेलियै ईसभ एते दिनका मास केने आ से जेकि हम जैनतो नै छलियै ओहि आदमी के अपन एगो विवेक होय छै आ हमरा उहे न आ से उ एते आशीर्वाद हमरा देल को मने बता नै सकै छी यै कते नीक छी मैं दे मेए मेए जते माँ एलखिन त माॉं जेहने मुह या तेहने गुण या हमर माये। जका सुनलो गेलए खेरका ऐलई लुइट ले छियैन काज कर के माँ
छैहिये
गै उ किछ नैए बनेलकै गे। दस दिनका बाद हमरा एतो हम सरिर नाथ अपन मार्ग़ दू दिन पे मतलब दशमी जहिया होयतौ तहिया फेर माॅं कऽ माँ बजल की खेबै तऽ हम कहै की बनेएबे की बनेबै माँ ई बनेएब ई बनेएब मतलब हमरा एखनो हम सुत कऽ उठै छी पहिले हमर माँ जे हमर पसन्द के चीज छै से माँ हमर बनााकऽ रैख दै छथिन तऽ आ से आ दश्मी मे तऽ जादातर मटने बनै हमरा घर मे मतलब सबेरे मे किछ बैन बना दै माँ अत सभके आसापन तो कहल कि हेगे खुद कि बनेैबो तोरा लए हम कहलए कि किछो नै हू बनेै है अनुपम ई मुकुन्द भंडारा स पूरी खि अथि हलुवा सब्जी आनने रेह उरहे हम कहलय खेलेबै मा कहलके हे ई केना बाटी खेबी ई कथी ल बनेतो किछो हम सोचले किछ तऽ बनाइऐ देते हम कहले भुजिये रोटी रोटी बना लेबई इ भुजिया चढ़ा देलके तबत चचा सब आइब गेलखिन ई ऊपर जेय भुजिया चढ़ा सुइत रहले उ भुजिया जैर गेलै आ फेर अनुपम एलै हगै तु की खेबही हम कहलियै भुजिया छै कहलके कि नई चावल बनाल छओ चावल अथि बासी केना खेबै ओ चावल आ भुजिया मे स चुइन - चुइन केँ चुइन चुइन केँ नइ होतौ कनि जे जरल बला हटा हटा केँ उ हम एते खेलियो आ तकर बाद बुझी हमरा तऽ हुओ कि आब गस आइब जेतौ मतलब नय हेतै निमक खाही तऽ हम कहलियै तू रूम चल कहलकेँ एगो जगह छै हम ओतो चैल गेलियै एकरा सगे तकर बाद उ तऽ मुकुन्द आबै तऽ ओ तऽ रात कऽ दस बारह बजे ओ एबे करै तऽ ओ कनी लेट सऽ उठे लेकिन ऊ जे उठलै आ तहन। ताबत बुझही उ हमरा सँ पुछलकै कि खेबहि गे खुसबु तोरा की नीक लागे छौ हम कहलिए किछो नय सोयाबीन केँ सब्जी बने- बनेहिए उ हमरा लऽ सोयाबीन कऽ सब्जी चावल दाइल आ तकर बाद फोन केलकै आ नऽ कतौ ओतेहि रहबिही की हम कहलिए नई हम सोचै छियै आब सिफ्ट भये जाए साफ सुथरा करै दैय छियो तऽ तहन एबो आ तऽ उ सब नय हेतौ आ पहिले खाना खो हन तकर बाद ओ सब होइत रहतै एलियै जे ते ताबत सबटा बनै कऽ उ रहै मतलब ओकर सब केँ जे बुरा हो छै ने तऽ हमरा एते बुरा लाग तऽ हम सोचै छियै कि ई एहन नीक लड़का छै
गए सैहै छै नय बुझली ओ छै तऽ लेकिन कमजोरियो छै
उहै उहै अच्छाई कलियुग छियै नऽ उ ओकरा नीक केँ कमजोरी बैन गेलै उ ओकरा हमरो बद गरम गरम मतलब परैस परैस कऽ ओकरो उ माथा धोए कऽ बैसल ओकरो आ हमरा जे देहमे आइग लागो ओतबै आइग लागो चाची कऽ पहिले रहिन कऽ खुआ दियौ तहन अहाँ खैब हमरो तूहू ले नऽ नई तु छोर तू खो - तू खो गरम गरम तरुआ छैन छैन कऽ हमरो पता पड़ दे आ सब कऽ मोन नुपम कौशल मतलब ओ चाचीयो आइब जाथिन खाइ आ उहो खाय आ ओकरो आ ओ गरम गरम ओकरा एक रति देह नय मतलब
नय नय लाज नैय छै एतेय एतेय छलै भोरे उठथिन ओ तऽ बर्तन बासन सबटा धोथिन झाड़ू पोछा ओ करथिन एगो रो टिया आ तरकारी बनबै मे ओकरा तऽ दु बाइज जाय कहियो खा कऽ कहाँ ओ एक तऽ अपनो आदत खराब छैन जे खे नाय सँ लागै छै कोन अथी छै आ दोसर जखन ओहन अथियो करबही तऽ नऽ आ बच्चे सभ कऽ की छै भोरे उठतौ न आ दु पाईन बिस्कुट सब कऽ अरे बिस्कुट सब कऽ लोक कऽ पेट भरे छै ओ कभी कभार छियै अहा दियौ बिस्किट दियौ ठीक छै भोरे उठतौ बस दुनू कऽ पानि बिस्कुटे दऽ कऽ दुनू कऽ खुआ द तो भऽ गेल एतअ जे लडुआ जे एलै